हेलो
हेलो
हेलो
आओर सहीसँ आवाज जा रहल छै अहाँ कार ऐपमे काम करै छियैअभी हँ अभी करै छियै पिछिला बैक सेशन मे काम केलियै रह
नय
नय त अहाँके कोइ चीज नॉलेज नय होत अभी कुछ
अभी तऽ
अहाँ ई काम सिखै लए चाहै छीयै ह किया न सिखै चाहबै
देखियौ ई कार ऐप जे छै एक आइ सक्षम द्वारा काम करल जाइ छै इसमे एक एक ये सिर्फ एक काम लड़की के लियेही नय छै बांकी सारी औरत ते महिला सभके लिए छै आओर अहाँ चाहबै तऽ ई काम से आगे बैढ़ि सकै छी कार ऐप एक ऐसा चीज छै जे होम सर्विस एक लड़की के लिए दए रहल छै
आओर अहाँ अहाँ ही नय अहाँ अपना घर मे परिवार मे गाँंव मे समाज मे कही भी कोइ भी आदमी किसमे जा जुड़ा सकै छियै इसमे काम कए सकै छियै तब आओर कहियौ खाना पीना होइ गेल
हँ
हं तब खाना पीना मे की खेलियै
अपनीये अखनाय पिनाय भय गेल
हँ हमरो भए गेल छै आओर बताबू मोबाइलपर भी की कए रहलियै
कहां कुछ अपनिय सँ बात करै छीय
कार ऐप द्वारा कार ऐप काम करैमे कुछ समझ आबै हे कि नय
अभी
अभी त सुरुये करले छियै अभी आहाँ शुरूए केने छियै हूं तब आओर बतैयै
आओर सब
अहाँ कतय भाय बहिन छियै हूँ कहलहुँ अहाँ कए भाय बहिन छियै
हम पाँच
हम पांच बहिन हूं
आओर भाय
कहाँ तक पढ़ल लिखल छियै
ग्रेजुएशन कम्प्लीट
अहाँ ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गेल छै
त प अपने
न कह रह अभी हम गाम छ गाँवमे रहै छी बेगूसराय गमे रहै छियै
गाँव गाँव मे रहि की करै छीयै की भेल अपने यै बोलै किया हेलो हेलो हेलो